नमस्ते।
जी नमस्कार और बताउ ने अहाँके की हाल छै?
कि हाल छै? सब निक छै।
जी हमर तऽ सब निक छै अपनेके सब निक छै।
ह हमर सब निक छी। और बताइ छी घर परिवार मे सब कैसन बा छी? माय बाबूजी भाय बहन सब चच्चा चाचीके सब सबलोग के निक छै सबलोग सुरक्षित छै।
जी सब लोग सुरक्षित छै सबके तबियत सब निक छै अपने लोक सब सुरक्षित छै ने।
हँ हमर सब निक छै सबलोग निकछै माय बाबूजी भाय बह सब लोग त छै। और बताय छी खाना पीना हो गल छै।
जी हमर खाना पीना भ गेल छै अहाँ बाजू न अपनेके खाना पीना हो गेल छै।
हां हमर खाना- पीना होै छै, काफी धीरे- धीरे आवाज आइ छै। हमर तऽ खाना पीना होगैल छै, अब आइ छै, खाना पी
हां अभी जानै छियै अभी की होइ छै, अभियो मुँहे तर रखै छी लेकिन काआ करै छियै। कि करब बगल मे कर देै छियै आ ओ साइड से इसाइड कर देले रहै छै, इहे कारण नाआ जाइ छै अवाजवा।
ह तऽ सौ काल बनबा लै छियै अरूआइछै तऽ खाली एग्जामे के बहाने भरबा ले छियै मोबाइल के ज दिक- दिक्कत हो जाइ छै, बात करे मे काफी दिक्कत होइ छै। आवाज -ववाज कबो- कबो कट जाइ छै।
दे मुँह तऽ पुरा रखे के पड़ै छै ने पुरा मुँह मे सट ता क रखले छी। लजिस्टर जैसे मै-माइको माइको सब ना बोलल जाइ छै हेलो- हेलो नमस्कार। नमस्कार ऐसे ही रखले छी। मोबाइल राख कऽ कि नमस्कार -नमस्कार अहाँ की करै छी, अहाँ खाना पीना खा लेलेे छी, इहे सब लए।
आ तऽ सब के कहु पहिले सब दिक्कत रहै छै महिना में कि नै। एना से दि-दिक्कत आब एनाय दिक्कत रहै छै।
अ आय त अब पहिले तऽ ई सब ना रहै छै लेकिन उहे दिक्कत होल छै फोड़ले छी। ई राय बनले छै तबे से दिक्कत भेल छै।
पापा ल रहे छै, तऽ पापा लग सब थोरा ठीक रहै छै, बात ओ सब होइ छै।
अब अपने क अवाज कट- कट आबै छै तनि।
ना हम कहै छियै कि फोनमा - तोनमा। अ बाबूजी के दे देल रहै छै बाबूजी ल फोन रहै छै तऽ। आवाज फ्री से आय छियै।
न हुनकरो में ऐसने ने आइ छै, जैसे हमरा मे आबै छै।
बास तेइस हजार के फोनमा, -फोनमा बहुत हैंग करै छै आ फोन म सब डिलीट कर दै छै मैसेज सब, आब बढ़िआ से फोन चलै छै।
अ अभियो नीक चले छै, लेकिन ओहो मतलब कि जैसे कैमरा खोल देबे छी।
तऽ आगे के तऽ केमरा आगे के तऽ कैमरा वा नीको चले छै, पीछे के कैमरा अभियो लै- लैग मारे छै।
ओह। तऽ सबचीज सिस्टम अपडेट कर दै छै, डिलीट कर दै छै पूराना- पूराना जेतना भी फाईल रहै छै।
ओ- ओय में सब अथी ओय मे सब हमरे फैल छै। न करले छै किया कि फोनमा कभी बढ़िया स सेटिंग बैठाबै छै, अभी तऽ खाली चिन्ता छै, लोनवा कैसे सधै छै। जब लोनवा सध जाइ छै नू, तब पूरा मतलब के एकदम बढ़िया से अपना आई फोनवा के सेटिंग बैठा लेबे छी, एकदम बढ़िया से। ओकरा बाद दिमाग घुमाइ छै। घुमाय छीयै तब जाए के ओकर सब ठीक कर दै छै, उ हो जाए छै। अभी तऽ ओकर बैटरी न अ-अ पित पिताजी से तऽ हुनकर बैटरी खत्मे न होय छै बोले छै कि केतना देर बैटरी ई वाला जब मोबाइलवा चलाबत रहै छै नै एमे मुश्किल से चाएर घंटा बैटरिए चलत रहे छै आ उ मोबाइलवा जे देलै छी उ मुबाइल मे मतलब सबेरे-सबेरे ले जाय छै तऽ सीधे रात मे आए क के लगाबै छै उ काहैकि सात हजार सात हजार एम एच के बैटरी रहै छै।
हां तऽ नया-नया फोन रहै छै, अभी तऽ ओकर बैटरी नै अभी जौन फोनवा जौन चलावै छै नै रउवा अभी ओकरा तब मांगे छै तै दू तीन हजार के ई ए पावर के बैटरी रहै छै तऽ ओ सब ना जादा चलै छै। आइ जौन रउवा फोनवा ले छै आइ फोनवा उ फोनवा केतना देर में चार्ज हो जाए छै।
ना जाने छी एमे दिक्कत ई छै कि ई गरमा जाय छै तऽ चार्जे ना लेबे छै।
ओ कोन फोन आइ फोनवा के बात करै छी?
हां गरमा जाए छै तऽ चार्जे ना लेबै छै। आ दूसरा दिक्कत ई छै कि कमरो के तापवा पे अगर रूमवा गरम छै नै तै ईहो मोबाइलो गरमा जाय छै एकदम अगर रूम गरम छै जैसे अस्सी प्रतिशत हो जाए छै तै आज केतना देर रुक जाए छै कियाकि मोबाइलवा चलत रहे छै ओकरा बाद मतलब की की गरमा जाए छै तऽ दिक्कत हो जाए छै आ उहो मतलब की अहां न चलाम नू तऽ आराम से एक घण्टा मे फुल चार्ज होय जाए छै, एक घण्टा डेढ़ घण्टा के अन्दर।
ओ तऽ ई फो कहै छीयै कि फोनवा के एक बेर केयरे चलाए गरम हो जाए छै।
अरे फोनवा कमे चलाइ छी, फोनवा मे का करै छी जानै छी एगो तऽ पहिला बात की गर्मी आहाँ खुदे जानै छीयै कि गर्मी केतना छै।
हां तऽ कुन-कुन ठा हां बात सही गर्मी दिन तै अपने फोन अ बिना चलालै ही गरम हो जाए छै।
हां आ दूसरा छै कि मतलब कि अहाँ मतलब की ऊह पूरा मतलब हॉटस्पॉटवा खुलले रहे छै। आ तीसरा छै कि तनि मनी ब्राइटनेसवा खोल देबे छीयै आ धूपवो में आबै छी बस उस में बैठ के आब पूरा मतलब कि मत तैयारी से छतौनी से जाय छी तऽ पूरा मतलब धूपवे न उ रहे छै चला त चलाबते-चलाबते धुपवे मे नै जाइ तऽ उहो मतलब कि गरमा जाय छै।
ओ तोहर फोनवा किने कै दिन हो गैल छै।
अ आई परीक्षवा जहिया से शुरुआत भेल छै नै ओकरा एक दिन पहिले
ओ एक दिना पहिले फोन किनेै छीयै नै की कह ऐल छैयै अकेले ऐल छै कि कुनु दोस्त साथ ऐल छै।
न मम्मी जोरे हय।
औ। तऽ और के कब जाए छै, दिन मे आय छै कि रात मे आय छै?
न पहिले हमनी के आबै छीयै समझलिए पहिले पता करै छीयै कि कैसे होय छै। फिर ओकरा बाद मम्मी के बोलेले छी तऽ मम्मी आबे छै तऽ मम्मी के बतेले छै कि चालीसे हजार क मोबाइल छै बीसे हजार अभी लोन द अके छै आ रियल मे चालीस हजार अभी लोन छदाबे के छै।
हम्म कितना मे फो- कहै छै एकर नाम पे ई एम आई बनाइ छी अपन नाम पे कि मम्मी के नाम
न हमर नाम पे न बनेै छै मम्मी के नाम पे बनेै छै।
ओ तऽ ठीके छै तादे
अच्छा ओ स-स ना ओ सध जाइ छै एक बार मे चिन्तावा हट जाइ छै।
हम्म तऽ ई कहै छी की क कै देर मे ई सब काम हो जाइ छै। इ एम आई सब बन जाइ छै।
ओ त त पंदरह स बीस मिनट में बना देे छै बोले दस मिनट में।
ओ कै देर हो हे छै एक घंटा कम से कम लाग छै ने एक घंटा मइ लेे मे छै
हँ चुने में ज्यादा समय लाग जाइ छै काहेकि हम ई न चुन कले रहे जे कि हमरा ई चाही। हमरा दोसर चाहैत रहे छलै लेकिन अब न मिलत रहे छै। जैसे की तब प्रीमियम वन करले की सोचे छै कि कोनो आर ब्राण्ड लेती तऽ मतलब ना प्रीमियम व लेवल मे न एती त सोचली ले लेबे छी न तब न लेबे के मन रहे।
ओ त ई कहै छी से आइ फोन लए सुझै छै कि और फोन लै के सोचै छी किना फोन न मिलै छै तऽ फेर ओकर बदले मे लए छी।
अ पिक्सल रहे के सोचैत रहै छी तऽ पिक्सल के दाम रहै छै पचहत्तर हजार। आ ओमे मतलब की ओकरो इंस्योरेंस करतिये ते हो जाय छै पचासी के करीब हो जाय छै। तऽ उतना के ना मिलै छै लोनमा पे ओ बोले छै कि पहिले लोन उतना जादा डान पेमेंट करे के होइ छै।
तऽ ई कहै छै कि एकरो आइ फोन के इन्स्योरेंस करइ छै का?
हँ इन्स्योरेन्स हो जाइ छै कई मतलब कि ओ अपने कर देले छै अगर इन्श्योरेन्सो हटवा लेबे छै गलतियो से किछ हो जाइ छै तऽ तीस तीस हजार रुपआ लागै छै। तऽ ओेइ से अच्छा छै ने कि दस हजार मे अपन आठ हजार मे इन्स्योरेंस कर देले छै।
ओ तऽ मोबाइल फुटइ छै त ओ ए-ए इन्सोरेन्स क्लेम हो जाइ छै बिना पैसे के नया हो जाइ छै।
अ-अ एते ते ना पता छै, लेकिन मोबाइल पानी उनी मे भीगे छै एक त जैसे ऐ पूरा तरह सँ वाटर प्रूफ ना छै मोबाइलबा मतलब नॉर्मल वे वाटर प्रूफ छै। जैसे अहाँके मोबाइल छै।
हम्म
अहांके मोबाइल कैसन छै वाटर प्रूफ छै?
तब तऽ वाटर प्रूफ जिततै त देखल बाद पानी मे डूबा के बाद सब त कहै छै को सब मोबाइल के कहै छै। क आटर प्रूफ ह वाटरप्रूफ ह अ तऽ पानी गिरला के बादे पता चल छै कि कोन वाटर प्रूफ छै कोन वाटरपूफ नइ छै आ कोन छै डर के मारे -
हमर हवा मोबाइल रहै छै ने त ओ तऽ पूरा वाटर प्रूफ रहै छै। ओकरा ते कितना बार पानी में पटक के स्विमिंग पुल में कितना बार गिर गेल रहै छै। जो मोबाइल वा
ना तऽ हम कभीनै मोबाइल के पानी मे नै डुबबै छी। बस थोड़ा मेघ मे होइ छै, ने मेघ मे प्लास्टिक पाकिट मे रहै छै। तऽ पानी से पूरा भींग जाइ छै, तऽ ओ ओते मे तऽ किछो नै होइ छै। एकदम पानी मे अखैन नहि डूबबै छी डर लगै छै, पानी मे, डूबइ छै मोबाइल मे घुसि जाइ छै न तऽ दिक्कत होइ जाइ छै।
डुबैबो नै करै छियै अहाँ सही बोलै छियै एकदम नीक काम करै छियै।
ह तऽ कहै छै, कि इयरबर्डस पुरनका एयरबर्ड्स का कहै छै ओ बला- ओ यूज करै छै, ई नइको यूज करै छै।
हँ अभी तऽ अहाँ सँ उहे यूज करैत छी, इस्तेमाल करैत छी, नयका तऽ- चार्ज खतम भ जाय छै अभी तक नै यूज करलहु।
दुनू मे रखने कोन अच्छा लगै छै, पुरानका कि नयका लगै छै।
दुनूके सब एके छै, लेकिन ई बात छै कि पुरानका ने ओ तनि ओहिमे दम, कम लागै छै हमरा ओ बड़ा हल्का छै।
आवाज - आवाज बढ़िया आवाज केकर अचछा लगै छै पुरनके कि नइ।
ओ अइले नयका के आवाज तनि बोल्ड आबै छै, पुरनका के- पुरनका के आवाज तनि बोल्ड आबै छै, नयका के आवाज सॉफ्ट टाइप मे आबै छै।
रखै छी, फिर काल बात करै छी, नमस्ते छी।
जी नमस्कार अहाँ से बात करके ।